हलो।
जी भाभी।
की हाल-चाल?
हेलो।
की हाल-चाल अइ?
बढ़ियां अइछ के भौ भौजी?
हँ कहियौ। ठीक-ठाक।
हँ हँ।
किछो नैय आहाँ की करै छी?
मे ह रा कहलौं हैं की हम अहाँ आइ के ओतऽ छेलौं हैं।
हअ।
और सब ठीक?
हँ और सब ठीक अइ बदना दीसँक उम्हरसँ कतऽ अबै छेलौं बेटा-बेटी के लऽ कऽ?
टा-बेटी अहाँ कतऽ देखलियै?
हम छत पर गप अय गप दुआरे छते पर आबऽ पड़ैया न। तऽ हम छत पर छेलौं तऽ अहाँके देखलौं बेटा बे टी के लऽ कऽ अबै हँ हम देखलौं अबैत ओ ओकरा भू बाबा घर स आगुए छलौं तखने।
ओ हो हो एत्ते दूर तक फोकस कऽ दैय छियै।
चीन्ह जाइ छै नह। तऽ की फोकस नै करबै।
जह भऽ गेल खाना पिना?
भोजन भात भऽ गेल ए अहाँ - अहाँक भोजन भात भऽ गेल?
आइ हँ आइ तऽ हम एबो नै क ओइ माथे।
आइ नै एलहु डर होइये जे कोनो काज भऽ जाय तऽ।
हँ हॅं नै नै ओ बात नै छै से त फोनो पर भऽ सकै छै। ऐसने बात छै फोनो पर कॉल कऽ सकै छथिन भैया।
हँ ओमहर कतऽ गेल छलियै से?
आ छोटू भैया एजा गेल छलियै।
ओ हमरा आयन से गप केलहु तऽ आयन के कहलियै बुझाइये चचा ग दीदी गेल छले। भऽ सकैये उएह गप- सप करतै दुवारे हूं। की कहलथि हमरा भेल सीमेंट बालू तबलू दुवारे।
नहि नहि हम अहाँके गेल छलहुँ हें ओ अहाँके काँटी लेबाक छलेए।
ओं
हूॅं हूॅं तार लऽ कऽ एलौं हें। हँ घर तर बनि गेल?
हँ घर तऽ बनि गेल एक मंजिल भऽ गेल आब दोसर मंजिल मे हाथ लागल ए।
अवश्य अवश्य गुड बहुत अच्छा अहाँ सब तरक्की करू अहिना। भगवान अहाँ सबके अहिना उपर उठबथि आ ओइके संग - संग हमरो सब पर देबरो पर ध्यान देबै।
बिलकुल ध्यान देबै की अपने टा खेला से नै ने होइ छै। अपने सुखी रहबै दुनिया दुखी रहतै तऽ कते देबै।
हँ हँ हँ।
हमरा बड्ड रहत दोसर के जे नै रहतै समूचा सुगौना कहबै हमरे भऽ जेतै त नै ने हेतै आब हमरा भऽ जेतै त अपने से नै छुट्टी हेतै त अहांके की देब त कनी ओइ म से भगवान हमरा कहै से पहिले अहाँके दऽ दाइथ।
जी जी जी जी।
जॅं भऽ जायत
हॅं गाय भैंस लगे मे अइ गाय भैंस लागि रहल अइछ?
हँ लगैये दूध खाय छी गाम में छी त दूध खूब के खाय छी अहाँ सब जेना कोनो हम शहर में छी। कोनो एकेटा आनन्द लेबै ने शहरक आनन्द लेबै तऽ गामक आनन्द तऽ छोड़ैये पड़त।
जी जी जी जी चलू ह आओर सब कहियौ।
और सब ठीक अइ।
हूॅं हूॅं हूॅं।
मैथिली भाषाके बजय के प्रचार तऽ हेबाक चाही नऽ।
जी जी जी जी अइ दुआरे कार्या कार्या ऐप अहाँके खोलल गेल अइछ आओर मैथिली सँ अहाँ सब बात करय जाइ जाउ आओर अहाँ एहि चीज के लाभ उठाउ।
लाभ उठाउ देखा चाही बात करेमे की दिक्कत।
कोइ दिक्कत नहि छै।
सीमा पप्पाके सेटरिंग भऽ गेलनि।
नहि नहि हुनकर नहि भेलनि हैं भऽ रहल छनि कम्प्लीट नहि भेलनि हैं।
तहन तऽ आब दिनो लैकचिया गेलैनि एकैस तारीख यौ।
हँ हँ भऽ जेतै कम्प्लीट काल्हिखिन कम्प्लीट भऽ जेतै।
एगो तहन सॅरी बिछबैके रहतै। सॅड़ी तऽ तुरते बिछा देते सॅड़ी तऽ भैर एके राति दिन राति में बिछा देते।
काल्हिखिन ओ अहाँके जेनेरटर तेनेटर लगबऽ पड़तै ने।
त ने सॅरी कटेतैय।
सॅरी कटेतै ओकरा चाही ने। अपन बाहिन बुहिन क निकलि जेतै।
ओकर अपन काज कऽ लेतै ने।
हँ हँ हँ।
हुं।
और हमर तेइसके।
तब लगीचा गेलियौ कोन बाटे मास बीत गेलै यौ।
मास घुरैत फिरैत
घुरैत फिरैत गाममे दिन बीते या तऽ बुझि न पवे छै लोक शहर में एक एक दिन लोक कीने ये।
अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा। बिलकुल बिलकुल पाइनो ताइनो भऽ रहल अछि।
हँ पाइनि भेल आ आइ तऽ मौसम बड्ड सुन्दर अइ हमरा सभके आब अहाँ
दियादनी सब ठीके अछि।
हँ सब ठीक छैथ। अहाँ सबके मौसम केहन अइ? सासुओ माँ ठीक छथि।
ससुर महाराज।
ओहो ठीक छथि।
बाल बोध।
बाल बुदरुक सब ठीक।
वाह चलू कमप्लीट छी तखन अहाँ हमही लाचार छी।
जई मे छी तहिमे ठीके छी दिने नहि बीत रहल ए मि मिनट कहाँ बितै छय यौ।
मिनट तऽ पहाड़ भऽ जाइत छै ई वला एना गप करै छै त घंटा तुरत पूर जाइ छै एकर तऽ पूरते ने रहै छय।
वै हते हेतै ओहो हेतै सब हेतै।
अहाँ की सब खेलहुॅं हें?
आ।
अहाँ की सब खेलहुॅं हेँ?
बनेने छलथि अहाँके दियादनी बनेने छलथि है। सब्जी तरुआ तऽ चावल उहा खेलहुॅं हें और की खैब।
आब की हमर दियादनी अहाँके क आब हमर दियादनी अहाँके की कऽ कऽ देतैथ
पते गेलद हू हम अए पर लेलियै हँ कहियौ
आब की कऽ क देतैथ बड चीज कऽ क देलथि
आ ह नहि एलैय पाइ अए पर बहुत सुन्दर बनबै छैन हिनका हाथमे जादू छैन
छैन नऽ जादू
बहुत मानदान बहुत मानदान
छहिये की नी
भाग्य भाग्य एहन छलौ हे से अहाँके एहन दियादनी भेटल तेऽ हम सुखमे छी
तै नऽ मिथिलाक नारी कऽ देने छी वैह दुआरे ने जे हमर दियौर सुख करतै
जी जी जी ह बाप हम बड खु खुश नसीब वाला छी एहन नगीना मिलल
चलू की हेतै नग जेना चमकैया ने भऽ गेलै की
ई नगीना ओ नगीना छियै गोरका
भेलै ने आब गोरका पतरका नगीना सऽ की हेतै भाव के भूखल छै रंग-बिरंग के खुअबै छैथ तऽ आब की चाही
नहि नहि बाप रे हम खुशकिस्मतबला छलु है से हमरा भेटलथि अहाँके एक दिन अहु आबिक खइयौ नऽ
एबै एक दिन नियारै छियै नियाइरते नियाइरते भोर भऽ जा आइये देखबै जे उमहर नोत-पिहानी रहतै
चन्दा पर बैसा लेब तँ कहियौ
सेह चलि जेबै और सब ठीक नहि गेलौ अहाँ जैब तऽ जाउ ने कनि
हए जाउ ने तऽ अहाँके तऽ स्कूटरो चलैल होए यै जाउ ओए हाट जैब तऽ ओ हो
चलैल तऽ होइया मुदा छी त सासु तुर में नहि बुझै छियै अहाँ सासुर तऽ सासुर होइ छै ने हम तऽ।
हँ आच्छा चलू की करबै लेते सासुरो में लोक स्कूटर चलबे छै स्कूटर चला के जाउ। हाट मार्केट करू आ भैया भैया मिथिला हाट घुमेलैथ हे।
हँ भैया नहि घुमेलथि खुद हम अपनेसँ घुरि एलौ भैयाके टाइमे नहि यै। पास मे तऽ हमरा कतऽ लऽ जेतैथ ओ।
आह एह भैया अहूँके पर प पर ब बहुत ध्यान दै छथि बहुत मानदान करैत छथि हमरा कहने रहैथ।
से तऽ घुरा देय छैथ राज कैंपस सब घुरा देने छलेथि काली मंन्दिर त अबैस एक महिना पहिले बेर एखन नहि आब फिलहाल से अहाँ हटिया जैब से
बजार नहि जैब पाटी-साटी देबै। तऽ चलि जेतौ दस बीस रुपआ देबे तऽ हम चलि जैब।
बीस रुपैआ कोन भारी गप्प छै अहाँ जाउ।
हँ तऽ हमरा बीस रुपैया दिअ हम उड़ि जैब हवामे
हँ तऽ दे बीस रुपैआ आइके डेट मे नहि बड भेलै हमरा
थैंक यू
बीस रुपैआ के क कोनो महत्व छै।
अहाँ सन भौजी पेलहु आ ओर की ची
मलू बीस रुपैआ कओ पूछै छै यौ। बीस रुपैआ पचास रुपआ एक से
की चाही?
पान साए खातिर जे रिश्ता लोग तोड़बे ने करै छै ततऽ हमर दियर एते संन्तोष अ की छै जे बीसे रुपैआ मंगै छै तऽ भावज केना कहि देतै नहि देब।
जी-जी-जी देखच
दू हजार एक हजार माँगतै तऽ कनि डरो हेतै बीस रुपैआके तऽ।
दे दऽ नहि नहि कोइ बात नहि छै। भगवान के कहे छ और अहाँ सब तरक्की करी ऊपर बढ़ी हमरो सबके दे देव आर सब के हेल्प करल।
जगत खुशी तऽ हमहूँ सब खुशी।
जी-जी-जी
जगत के भगवान कल्याण करथिन तऽ हमरो अहाँके करथिन।
हू-हू-हू-ह
अहाँ ने कतहु घूमय लए गेलहुँ गाँवमे आयल छलहुँ तऽ?
हँ दि राज पैलेस
आ
राज पैलस तलो गेल रहं।
हमहुँ गेल।
ह राज पैलेस लऽ गेलहुँ काली मन्दिर भूत नट सबटा घुमा एलियैन।
ई सब तऽ हमहुँ घुमने छलहुँं।
दि आदमियओे ऐड कऽ दियह ने
दियादनी केना जेथिन भढ़आ गाड़ी पर
ए दे दे दे दे
भइ मै आ चको देबनि पहिले हमरा सबके रहो दिय ठकै कते छी की होइ छीय तऽ देख लेबै तऽ फल भे
किया थकायब बाते चीत होइ छै तऽ बातचीत मे कोनस थकाय छीय अहाँ।
आ कनी नीको हैत ने एकटा कस्टमर बढ़ियत गप्प करय लेलए सोचय पड़ैए यौ अहाँकेँ करू यौ हँ-हँ-हँ-हँ
त गपो सपो होयत रहत अच्छी बात छै बारहे मिनट न
ओहिमे समय गतो भ जायत बारह मिनटमे गायब।
आब त अहाँ तहन तहन अच्छी बात छै
कऽ देबन खोलि दियौ ने अहीँ।
आब काजल भाभी लगि जाय पड़तै।
हँ तऽ काजल भाभी लग जे ल पड़तै तऽ
फोन लिअ पड़तै हिंंनका
हँ तऽ फोन कीन दियौ आ खोलि दियौ।
अच्छा अच्छा हु हु
खोलि दियौ जै छै मतलब केकरो रूपेया नहि खर्च भ रहले ओहो लाते तऽ
नहि-नहि-नहि-नहि, बिलकुल-बिलकुल-बिलकुल
कुशल समाचार तऽ ओहो लाते भऽ रहल अइ ने।
जी-जी-जी-जी सब र कोट हो छै। सब बात रिकॉर्ड हय छै ओहि जगह पर
सएह बात छै।
हूँ-हू-हू-हू कारया एप अच्छा एऐप अछि।
के नाम कार्य एऐप के देखे छियनि की की धन्यवाद हमरा सब के लेल मिथिला के नारी के लेल घर मे रहि के जे कोनो दू सए चार स के जॉब दऽ देलखिन तऽ हमरा सब लेल तऽ बहुत नीक भेलै।
हँ-हँ-हँ।
छै ने।
हू
हमरासभ लेल तऽ बहुत नीक भेलै।
चलू चलू एहि चीजके लाभ उठाउ आओर, एहि चीजके लाभ उठाउ अहाँसभ
अहाँके बच्चासभ ठीक छथि? अहाँके बाल बुदरूक सब?
गिना दियौ हँ कहियौ? हँ हमर बात बुदरुक हैया खेला रहल अछि। हमरे सगे जैत अंसिका छथि अंश छथि।
देखने छलहुँं अंसिका पैरे पैरे टुनमुन टुनमुन करैत आबै छलथि।
की करू कनि घूमय लए गेल छलहुँ धिय पुताके लऽ कऽ हमरा तऽ इएह सब में नीके लगैए।